हेलो!
ह, हेलो!
हँ
बाजू
कहियौ
आइ मौसम बहुत खराब छै न।
मौसम तऽ छै खराब लेकिन बारिशके मौसम बढ़ियां लागि रहल छै।
हँ उ तऽ छै, पर ई सब किसान के लेल बढ़ियां हेतै।
हँ किसानके लिए बढ़ियां छै, मतलब दे अओर यदि तेजसँ बारिश हेतै, जोरसँ बारिश हेतै तऽ आओर नीक हेतै।
हम्म अभी जे भऽ रहल छै न, मतलब कोनो अथी से नहि भऽ रहल छै।
हँ ओ जे छै न से मतलब कनि जोर रहतै त, खेतमे पानिसब लगतै त किसानसबके लिए ठीक रहितै।
हँ
हँ उहैं छै।
हँ से छै, और जेकरा सबके खेती भऽ गेल छै, ओकरा सबके लिए ठीक छै।
जकरा सबके नहियो भेल छै, ओहो सब जे कनि जोरसँ पानि हेतै तऽ खेतमे पानि सब लैगतय। तऽ हेतै आओर ठीक।
हँ उ त छै।
हँ आओर चलियौ, देखियौ औ मौ सम केना की छै से हतै।
हं लगातार अभी मौसम खरापे रहतै।
हँ ओ मौसम खराब रहतै, बारिश होइत रहतै तऽ ठीक छै। किसान सबके लिए ठीक रहतै।
अभी बारिश के सीजन छै न।
हम्म
चलू ठीक छै, आओर मौस सम आओर किसान सबके लिए केना की हेतै से देखतै। कतेक के अखन खेती भैलो नहि हेतै।
जी हँ
कियाकि अभी ज्यादा पानि नहि न भेलै, जोरसँ पानि नहि भेलै। तऽ ओहिके लिए अखन नहि भैल हेतै।
हँ उ तऽ नहि भेल छै।
किया ओहि दुआरे कि देख रहल छियै आधा किसान सब अभी बाकी छै, खेती करैके लिए आधाके भऽ गेल छै।
हँ आधा के भऽ गेल छै, आधा-आधा से ज्यादा अभी बांकी अइछ।
हँ अभी बाँकी छै, कियकि अभी पानि नहि भऽ रहल छै तहि दुआरे। जोर से पैनि हेतै। तऽ हयतै।
ठीक तरीकास हेतै तब
हँ ठीकसे हेतै तब पाइन हेतै। तब खेती सभ होतै।
अभी रोपनीये छै।
ओना बारिशके मौसम ठीको रहै छै। आच्छा लगै छै बारिशमे।
हँ बारिश के मौसम मे ठंडा ठंडा रहै छै।
हँ नीक लागैत रहै छै।
ज्यादा गर्मी नै लागै छै।
हँ
बोलू
अभी और ठण्डा मौसम रहै छै तऽ नीक लागै छै।
हूं अच्छा
ई मौसम मे भेल कि जे अपन घोर मे रहु नीकस आ आओर कोन काम अरी हेतै खाली खेतके काम हेतै।
हँ घर के अगर और कोनो काम अइ मौसममे मतलब ई चीज के पूरा ठंडा से रहे छै।
हँ
तै वजह से मतलब बारिशके मौसम पर ई छै ने कत अथी सब ज्यादा रहै छै कीचड़ सब
कीचड़ सब रहै छै। और मौसममे कतौ जाइयो अबयके लिए दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ पर फिलहाल अभी किसान खेती सभ के लेल अच्छा बढ़ियां अछि।
हँ किसान सभके लिए बढ़ियां अइछ ठीक अइछ।
मुदा हमरा सब के बढ़िया नै लागै य।
कियै ओ कियै।
कियेकि कीचड़ सभ वहां अच्छा बढ़िया नै लागैत रहे छै ने कीचड़ के मौसम मे बहुत खराब लागैत रहै छै।
कीचड़ ने खराब लागैत रहै छै, लेकिन बारिशके मौसम नीक लागै छै, ने
हँ हँ
हूं
मतलब ई छै किसानके ले बढ़िया अइछ लेकिन और भी कोनो कार्यमे कामसभ करयमे बहुत मतलब दिक्कत भऽ जाइ छै। बाहर के कोनो काम करबै तऽ
अभी बारिश नै हेतै तब केना हेतै किसानसभ ओनाहिते अथी रौदी रहतै तऽ किसान सभ के खेती नै ने हेतै एहि दुआरे बारिशो भेनाइ तऽ जरूरी रहै छैने
हँ ओ तऽ बढ़ियां छै। पहीरनाइयै बहुत ज्यादा जरूरी छै।
हँ पाईनो होेनाइ बहुते ज्यादा जरूरी छै। की किसान सभके खेती हेत
तऽ कनि दिन से गर्मी कनि कम लागै अछि। हेलो गर्मी, धुप
गर्मी कम लागे छै धूप से सब बचे छै। बच धूप रहै छै तऽ बच्चा सबके स्कुल से आबयमे फेर दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ, से सब तऽ होइ छै।
हँ
बहुत ज्यादा ही ला भीयो बारिश में हल हल्का - हल्का सा बारिश पइड़ रहल छै।
हँ अभी बारिश हल्का-हल्का सा भऽ रहल छै। कनी जोर स कनी जोर सँ जे पाइन भऽ जेतै ओर नीक रहितै।
हँ मतलब कोतो कोनो काम के लायक रहे
काम के लायक रहिते, ई जे कनी कनी के भऽ रहल छै। ओइस नइ कामे हेतै नै किछ नै हेतै। ते देख रहल छी अभी जे बाद सभमें सब हम्म अथि दमकल से पटा पटा के रोपे जाइ छै।
हँ हँ
हम्म
लेकिन ई बहुत कम मे मतलब ई दमकल लागल रहे छै। ओर लेकिन मुदा ओर जे खेत छै ताइ मे बारिश के पानी सब जमा भऽ गेल छै तेसँ भऽ रहल छै।
तयो अभी बारिश मे अथी खेत सभ मे दमकल लगा के तब रोपै जाइ छै।
हँ ओते छै, लेकिन ई छै न अभी खेत मे हर जगह खेत मे मौसम के कारण ओयिसे पहिले खराक मौसम छलए त बढ़ियां से कोनो भी चीजी के उपज ने भेल रहे जेनाकी बिया सब अभी बहुत छोट छोट छै कोनो मे पैघ छै कोनो मे छोट छै।
हँ ओ छै
आ मौसम के वजह से अभी मौसम अच्छा छै बढ़िया छै तऽ अभी खेती म लब रोपनी सब के किसान सब के बढ़िया हेतै।
अभी चइल रहल छै ठीक से रोपनी चइल रहल छै किसान सबके लिए।
हँ
हँ
बाजू?
आओ ठीक छै ओर कनि जोर से हेतै तऽ ठीक रहते तऽ के एल छिये अपन किसान सब अपन खेत के लिए लागे छै।
हँ हँ ओ तऽ बढ़िआ अइछ
बाजू
ओर ओना धूप नइ छै सेहो छै धूपो फेर होेना जरूरी रहै छै बारि जेहनै जरूरी रहै छै
हँ हँ हर चीज जरूरी अइछ।
हँ
अहाँके काॅल आबेयै?
हँ।
अच्छा! ब लेकिन ई मौसम मे ई छै ने एगो, मतलब ई अछि कि जेना मौसम मे पानी पड़े छै, तऽ कोनो एक अथी से से भरल रहितै। कोनो दिन कोबी ज्यादा, कभी कम। ई सब वजह से, कनी परेशानी छै।
हँ से तऽ भऽ जाइ छै कनी।
बाजू।
और। देख रहल छी खेत सभमे, कोनो- कोनो दिन धान रोपा रहल छै, तऽ खाद सब किसान सब छीट रहल छै।
आ और खेत मे, मतलब हल्का -फुल्का
जे पहिले भए गेल छै ने, ओहि सबमे किसान सब छीट रहल छै। खाद सब।
हँ, पर बहुत कम मे भेल छै।
हँ, बहुत कम मे भेल छै। कियाकि हम गेल छलियै काल्हि तऽ, ओतऽ देखलियै खेतसभ हरियैल छै। ठीक छै।
हँ, हम तऽ कहियो ओ ओना जाय नहि छी, लेकिन जे हिसाब से लगल, हमरा लगैया कि बहुत कमे भेल हेतै।
देखलियै हँ, कोनो- कोनो जेना उस्सट खेत छै ने, ओहि सब खेत मे पानि नहि लागै छै। तऽ नहि लागल छलै तऽ, नहि भेल छै खेती सब, बीच वाला खेत सभमे। पानि लागल छलै तऽ, खेती सब भेल छै, धान सब रोपायल छै। कोनो- कोनो धान सभ, हरा हरियर -हरियर भऽ गेल छै।
कियाकि अचानक बारिश भेलै, फिर अचानक धूप निकललै। हमरा सबमे ई होइ छै ने, कि मौसम जे छै, एक बैगे बदल जाइ छै।
हँ।
तै वजह से।
हँ, ओहि वजहसँ भऽ जाइ छै।
हँ -हँ।
आब से बारिश कनि नीकसँ हेतै, तऽ कनि नीक।
एहि वजह सँ ई होइ छै, ई होय छै कि, अभी इंसान के ने मतलब ज्यादा तबियत सब खराब होइत अछि। मतलब ज्यादा सेहत सब के ख्याल नहि रख पाबै छै।
हँ। ज्यादा हेतै तऽ, सभके खेती जे रुकल छै, खेती सभ से सभ भऽ जेतै। सभके हमरो सभके छै, हमरो सभके भैल छै, और पानि के वजहसँ रुकल छै।
और अभी भीजला से ज्यादातर तबियत खराब होइत अछि।
हँ, बारिशमे जे भीगै छै तऽ, तबियत खराब होइ छै ने।
हँ- ह।
और।
और अभी भी, हल्का- हल्का पड़ि रहल छै, बारिश।
हँ अभी भी भऽ रहल छै, बारिश। उएह छै कनि मतलब धीरे- धीरे पड़ि रहल छै।
हँ- हँ।
हँ।
उधर होइए कि, मतलब ओ नि छै।
हँ, एनो होइ छै, बारिश एनो पड़ि रहल छै। हमरो सभके रिसन भऽ रहल छै, लेकिन मतलब ई छै। या मतलब जोरसँ नहि होइ छै, कनि -कनि पड़ि रहल छै।
ह इधरो हल्का -हलका सब भ रहल छै।
हाँ। कनि -कनि के होइ छै।
कनि -कनी से कोनो कामे नहि, बढ़िआं से होइत छै। कनि बढ़ियां से पढ़ते तऽ, कनि कछु ज्यादे अच्छा रहतै।
हाँ से होइ छै। मतलब जोरसँ पड़तै, तऽ कोनो काम लागि लायक बारिश रहहितै। ग गामे सभ केकरो घरसँ निकलल नहि होइ छै।
हँ- हँ।
कतहु जाइयोके सोचै छै, तऽ कतहु नहि जायल होइ छै।
हूँ। से तऽ छै।
हूँ। ई भेल ने एक बेर मतलब जोदसँ भऽ गेल, फेर बन्द भऽ गेल। से नहि छै बारिशमे।
बारिश के मौसम मे ई जादा प्रॉब्लम मतलब परेशानी होइ छै कि कोइ भी बाहरके काम बढ़िआं से नहि होइ छै।
हाँ ओ छै। के छै
कोइ भी काम बढ़िआं से भेल ने, मतलब जेना बाहर बाहर कोनो काम भेल तऽ, ओ बढ़िआं से भए पाबै से सब नहि होइ छै, एहिमे ई छै कि खेतीक के काम, बस एगो किसान के काम बढ़ियां से होइ छै।
हाँ। कनि आओर पड़ि जेतै तऽ, नीक रहितै।
हाँ।